हेलो
हेलो
हँ कहूं
की की हाल छै
सभ ठीक अहाँके
ठीक छै कतअ सँ बाजै छी
हम मधुबनी सँ
अच्छा आहू मधुबनीए से छी जी हमहूँ मधुबनी सँ मिथिले सँ छी अहु की सब भऽ रहल छै
नय कुछ अनहि बैसल छलियए
अच्छा मौसम केहन अइछ
हूँ मौसम आइ के ठीक छै
इम्हर तऽ अछि खराब कनि लेकिन तखनो रौद उगल हइ
ह्मँ आ कहियो कखनोहु मेघ लागल
ओर अहाँ सभ की सभ करै छियै
नय किछु एनहितै भऽ गेलै खाना पीना
आ खाना पीना तऽ भऽ गेल छै
अच्छा
मतलब अहाँ स्टूडेंट छियै कि मतलब पैघ हाउस वाइफ
हाउस वाइफ छी हाउस वाइफ
अच्छा अच्छा तहन तऽ एकेटा घर के काज होइ छै हमर सबके तऽ पढ़ाइ चलै छै
अच्छा कोन पढ़ाइ करय छी
हमर सबके तऽ बारहवीं भऽ गेलयै नीट के एग्जाम भेलै अखने
अच्छा
पेपर लीक भऽ गेल छलैया फेरसँ देलियै या एग्जाम
अच्छा
हूँ ओना अहाँ टाउन मे रहै छीयै कि गाँव घरमे
हम गाँवमे रहै छीयै
मधुबनीमे कोन मधुबनी जिलामे कोन गाँव
तिताइ
अच्छा नै हम तऽ रहै छी मधुबनीमे लेकिन जिला दरभंगा अइ
हूँ
एम्हर सबके अहाँके तऽ गाँव घरमे पूजा पाठ होइत हैत
हूँ पूजा पाठ आब शुरू हेतै तीन तारीखसँ मधुश्रामनी पंचमी
अच्छा मन्दिर अइछ उम्हर
हँ संन्तोसि मां के मंदिर छै बहुते सुन्दर छै ओकर बाद कलना मंदिर छै बहुते मन्दिर दुर्गा पूजा नै होइ छै दुर्गा पूजा होइ छै दोसर गाँवमे छै अपना मेन गाँवमे सन्तोषी माँके होई छै बहुत भयंकर मेला लगै छै
अच्छा तहन तऽ बहुत उत्साह मागंसँ होइ छै पूजा
हँ
सबके अपना सब ती इएह कल्चर छै मिथिलाके अपनोसब मैथिली बाजै छी इएह अपनसबके सबसँ बड़का अथी अछि
हूँ घू घूम तूम जाय घूमऽ तूमऽ जाइ छी कि नै जाइ छी
नै कहियो कबाल क गेलौं नै तऽ घरे पर रहै छी पढ़ै छी
अच्छा जनकपुर हमर नैहर जनकपुरे मे छै ने
अच्छा जनकपुर उम्हर ने
हूँ हँ नेपाल तरफ छै बहुते सुन्दर जगह छै
बहुत नीक जगह अइ अपनसबके मिथिलाके
हूँ घूमु हँ घूमय वाला जगह सब बहुत सुन्दर छै ओकर बाद रहि गेलै धनुखा
पूरा फैमिलीके साथ गेल छलियै एक बेेर बहुत नीक लागल रहए हमरा सबके
अच्छा
सीताजीके अथि छै पूरा पूरा चीज देखायल गेल छै रामायणके पाठ टाइप एक तरहसँ अन्दरमे बहुत नीक लागल रहए हमरा सब ओके
हूँ
तऽ इएह अपनासबके मैथिलीमे इएह सबसँ बड़ पैघ चीज अछि
हँ
मैथिली बजनाइ सबकुछु मैथिली सब बहुत बढ़िआँ मैथिली लैंग्वेजे बहुत नीक चीज अई आओर सब बढ़िआँ छै बस अपन अपन काज सबमे लागल छै। सबगोटा।
हूँ
सभकिछु करैत छै एकटा सँ काजे भेलै केओ अपन बिना फोकोकर टाइम बैसले नय रहैत छै।
ह अहाँ के मम्मी पप्पा कतय रह छथिन गावे मे या
नय नय हमसभ एके साथ फैमिली एक साथ टाउन मे मधुबनी मे रहैत छी। गामो मे हम कहियो कहियो रहै छी। लेकिन एखन सभ एतेक छै।
अच्छा
एक साथ अहूँ सब तते हयब गाँव मे
हू एखन गाँवो मे छी
अच्छा बाहर भीतर नय जाइ छियै
जाइ छी घुम तुमाला जाइ छी
अच्छा सही छै फैमिलियो के साथ एक चज रहनाइ चाही सब एक सााथ रहै ह ह बहुत नीक लागै छै। हमहूँ सभ पहिले गाँवे घर मे रहैत छलहुँ आब कनि हाल फिलहाल मे टाउन मे आबि गेल छी।
हू।
गाँव मे बहुत पूजा पाठ होइत छै। सभ कल्चर होइ छै। अच्छा लागैत छै।
हू।
सब रंग बिरङ्गा चीज होइ छै। बहुत चीज होइ छै। श्रद्धा मोन मे उत्पन्न होइ छै। सभचीज परर
सभसँ नीक लोक गीत रहैत छै। ओ तऽ मिथिला हाथ गेल छीयै अहाँ।
नय नय सुनने छियै। बहुत नीक कीसभ भऽ रहल छै ओत्ता
मिथिला हाट मे ओहीसभ होइ छै मतलब पहिलुका जमाना के मड़आ के रोटी ईसभ खाया दै छै।
अहाँ गेल छीै।
हम नय गेल छीयै। हमर माँ सभ गेल छलखिन ह से सब कहलखिन हमरा।
अच्छा मिथिला हाट के बड़ नाम सुनैत छ। एम्हर सभ मे ईसभके जाय चाही बहुत नीक लागै छै। ओतय जा कऽ
ओना अपना सभ तऽ बिहार के छी। मैथिल के ओतय के तऽ छठि पूजा एक फेमस अछि।
हँ छठ पूजा
बहुत फेमस हइ अपन सभके एक तरह सँ बाहर बाहर जत ते बिहार के आदमी बाहर रहै छै। सब आब छै छठि छठे पूजा मनबा लेल किछो में आउ या नय आउ छठि में अबहे टा केे छै।
आब अपना सभमे जेना मधुश्रावणी पञ्चमी पूजी छै। आब तीन तारीख सँ शुरू भऽ रहल छै। पूजा पाठ के आब सभ हमर नानेद सभ आबि छथिन। पूजा पाठ शुरू हेतै।
हू पूजा पाठ मे एग उमंग होय छै। श्रद्धा होय छै। से बहुत नीक लागै छै। सब कर मे मैथिली अपन सबके इएह छैहे समाज के एगो।
हँ
इएह प्रकार सँ सभ नीक लागै छै। सभ अपन अपन काज करैए इएहप।
हू। ओर सब कहु
ओर सब बढ़िए छै।
आर।
अपन ब आऔर सब कहू बिआ दान करबै की एखन पढ़ैय यै
नहि नहि एखन पढ़ाइछै एखन तऽ उम्र नहि भेलैए। पढ़ाइ लिखाइ कम्प्लीट भ जेतै। ओहिके बाद ईसभ देखल जेतै।
अहु सब कते आदमी रहै छी घर मे अच्छा मतलब चाचो चाचीसभ मिला कऽ।
ह सब मिलाके बहुत बड़का फैमिली छैय ने।
ह जतेक बड़का ओतेक नीक आदमी मोनो लागैत छैय कनि आदमीसभ ज्यादा रहैत छैय त
टाइम दस बजे के छैय हूँ धिया पुता छैय सब से आराम स गाँव घर मे नीक लागत
धिया -पुता अपन खेललक बगल मे अपन काज केलौ बहुत नीक लागै छैय इ सब देखै छियै तऽ
पाबैन जे ओय टाइमे आरो नीकलोगैत रहै छय
हूँ छैठ पाबैन होय छैय सब बहुत अथि होय छैय गुड़के खीर बनै छै ओय दिन बनै छैय कहिया कथी होय छैय ह छैठ मे नेै बनै छैय पूजा होय छैय तऽ ओ सब ठकुआ ह ह कुसियार लेैल जाय छैय
ह घाट पर जाय छै त पूजा पाठ हेतै
ह हा संझका अरक होय छैय और भोरका
हमर माँ सब हाथ उठबै छेलखिन ह न आब एैय बेर सब दोसरा आदमी के द देलखिन हाथ उठब लऽ
एयबेर छोईर देलखिन
नैय छोइड़ नैय देलखिन मतलब हमर ननैद उठबै छथिन
हेलो सही छैय इ सब देखै में लेकिन नीक लागै छैयछठि पाबैन मे सब
रैत मे दीप सब जड़ैत रहै छैय से सब नीक लगैत रहै छैयदेखैमे
भोरे -भोरे उठू सब गोटा तऽ घाट पर जायजाहु
हू गाना सब भी नीक लगैत रहै छैय बजैत रहै छै से
हूँ बहुत नीक -नीक गाना सब बाजै छै
हूँ
केला के घौर लऽ के जाउ और सब बढ़िेये छैय
हूँ आगे भाय बहिन छै या अकेले
नै एगो भाय छथिन आ मतलब चाचा के छथिन बेटा- बेटी से एते रहै छथिन साथ रहै छी हमहूँ सब सबगोटे दादियो छैयथ बाबा नैय छैथ दादी छैथ सब एकसाथ रहलौ त कनी नीक लागै छैय
हूँ
कहियो -कहियो बीच मे पाबैन ओना तऽ गाँव मे रहैय छेलौ पर पाबैन तावैन होयया कोनो गाँव मे त फेर सब कनि दिन लए गाँव चैल जाय छैथ सब ओतेैय होय छैय भगवती के पातैर परै छै ओतेैय तैह दुआरे गाँव चैल गेलौ फेर आइब जाय छैथ मधुबनी सब रहऽ लेल टाइम स टाइम सब किछ करल जाय छै
हूँ
सब ठीक रहै छै
हूँ और सब कहु
सब बढ़िआँ छै।
त अहाँ सबक अहाँ तऽखन धान तान रोपााय छै हो त ओत
हँ हँ ओ तऽ गाँव घर मे न
ह एखन तऽ धान तान रोपय के टाइम हो गेल छै ने तऽ धान तान रोपाय छै।
इहो सब तऽ अपन मिथिले के सब भेल सब आछि ईसभ तऽ बाहर ओतेक मिलबो नय करै छै देखै लेल
सब मे नेैय देख लए सेह्नता लैग जाय छै बाहर सब मे
इ सब बिहार मे मैथिल के सब छै अपन सब के स आय एहन आ जे अपना सब मैथिल के छी
हूँ
सब किछु देखअ लेल मिलल ई सब अच्छा मौका की रहतै इयेह सब देख- देख कऽ सब आगा बढ़ै छैथ पैघ भेलैथ इयेह देख कऽ आबो के जेनरेशन
दरभंगा दिस त मिथिला पेंटिंग सब बहुते रहय छै।
हँ हाॅं इम्हर मिथिला पेंटिंग तऽ इम्हर के बहुत फेमस भेल। जेना मधुबनी के स्टेशन अइ पूरा मिथिले पेन्टिंग सँ भरल छै। हमसभ दू साल गेलहुँ ट्रेन सँ तऽ पूरा मिथिले पेन्टिंग देखते गेलहुँ हँ। सब ट्रेने से बहुत नीक की मतलब कोनो चित्रकार बनेलकै पूरा देख कऽ मतलब कत्तौ गड़बड़ नय बहुत नीक से बनल गेल छै। हँ हँ साड़ी बहुत सब किछु आब मिथिला पेन्टिंग आबऽ लगलै ये। आ अवार्डो मिलल छै बहुत तरह सँ मिथिला पेंटिंग पर मधुबनी मे
हू
मिथिला पेन्टिंग छै अपन सभ के मैथिली के पूरा। उएहके प्रति एक चीज भेलै सभ से बढ़िआँ भेलै।
हु नीक लगैत रहै छै देखऽमे अपना सबके बाहरसँ जे देखऽमे नहि लैत रहै छै बाहर आदमी सबके थोड़ी होइत छै।
नहि बाहर आदमी सभ बाहर सँ आबैए देखयके मौका मिलै तऽ ओहि सँ बड़का सौभाग्य की मिलतै।
हु
पता चलै छै तऽ देखैत छै तऽ कहैत छै एम्हर के ई अच्छा चीज भेलै बिहार के मैथिल के छै।
मैथिलो अपना सबके बहुत आगा बैढ़ रहलै हन धीरे धीरे सब किछ हुं। खाना पीना कथी कथि हतै। खाना पीना एकेटा चीज होइ छैय भात दालि सब्जी। रोज के इएह रहैत छैय राति मे रोटी सब्जी। एखन के इएह रहै छैय कदिनके मम्मी बनेलक पप्पा अपन काज पर गेलथि खाकऽ हमहूँसभ खेलहुँ। फेर अपन काजमे पढ़ाई लिखाईमे लागि गेलहुँ।
हूँ
मम्मीसभके इएह काजे भऽ जाइत छै ने ओ तऽसँ घरके इएह काजे रहै छै।
हुं
खाना बनाउ बच्चा सबपर ध्यान दिऔ ईसब
पप्पा काज करै छथिन या घरे पर।
नहि नहि पप्पा काज करै छथिन बाहर जाय छथिन फेर रातिकेँ आबै छथिन। हमसभ छी मतलब दरभंगे डिस्टिक्ट के रहै छी मतलब अपन मकान ऐय मधुबनीमे तऽ ओतऽ रहै छी।
अच्छा
मधुबन्नी मे रहैत छी। गाँव मतलब दरभंगा डिस्ट्रिक्टमे आबि गेल मधुबनीमे रहैत छी जौकोनोपूजा पाठ भेल पाबैनि सब भेल त गाँंव गेलो जेना दुर्गा पूजा होइ छै बगलमे बहुत फेमस काली पूजा हमर गाँवमे होइए बहुत फेमस ओहिमे गेलेलहुँ तऽ छठि तठि कऽ के क पूरा उमंगके साथ फेर एतऽ एलहुँ बहुत नीक लागैतछै सब चीजमे।
हू
अच्छा लगै छै एहिसब चीज एहिसे अच्छा की रहतै। एखन तऽ बरसात मौसम चलि रहलैइ।
हँ एखन तऽ बरसातके टाइम भ गेलै धान रोपैनी के छै ने एखन।
ह लेकिन ओहिनो वर्षा नहि भेलैए मौसम रहैएा खराबे भ नहि रहल अछि
हूँ
रौदरते गरमी छैहे पर होइत रहै छैय बारिश
आओर सब कहु